हैतै क हेतै की घूमै छी साँझके मौसम छै अखने अखन अथिएटा भेलै हे जलखै भेलै हेँ
गर्मी बेसी छै कि कम
फिलहालमे आब नीक छै मौसम अखन फिलहालमे नीक छै मौसम
बहुत नीक की सब भऽ रहल छै
तू कह हेतै कथी घूमै छी साँझ के पहर छै गाममे घूममे नीक की लागै छै हँ तोरसके तऽ छौ
त ह
हँ तोरो सबके तऽ छौ सुगौना मे आयोजनआयोजन कीसभ छै से नहि बुझल छौ हमरा विचारसँ लगैए जेकि पूरी सब्जी पूरी तरकारी जली हँ पनीर रहतौ तोरा साग साग
हँ
साग मिठाइ तऽ रहबे करतौ
साग किया रहतै पूरी मे साग रहै छै भात दालि मे रहै छय साग आब लगसँ ने न न भात दाल में भात दालि में एगारह टा तरकारी जे होय छै ओहि में ओलग सना रहे छै एकर बाद अहाँ के अथी साग रहे छय आ पूरी तरकारी में हेतौ त पूरी तरकारी मटर पनीर दाइल फ्राइ टमाटर चटनी रायता ललका उजरा खाजा लड्डू सब
तऽ अल क लोनत आ
हमरा सबके कोलका हकार एलय परसू भऽ सकय एकासी जा कोलका हकार आयल अछि परसू एकादशी जाग में रहत बडड़ सुन्दर नोत लोटा सेहो भेटत हँ
हमरा तोरा आय काल आ परसू तीन दिन तक केे छौ परसू तऽ एकादसी जाग छौ त परसू दक्षिणा भेटतौ लोटा भेटतौ
परसू किनका ओते अच्छा तऽ परसू एकासी जाग के न
हँ ओहि में तऽ तोरा खूब चीज भेटतौ दक्षिणा भेटतौ पान सुपार पान सुपारी जनेउ भसके धोई फेर
एकासी जाग में तऽ बहुते विन्यास होइ छै
हँ
रंग बिरंग के खेनाइ आत ताहिपरसँ जे छै से दान दक्षिणा धोती जिनका जतेक उपाय रहै छइन धोती ती दुर्गा पोथी चाँदी के सिक्का आँय
मला तोल में गेल चली घुमलय
टोल में न गेलहुँ घुमय लए बड्ड गरमी छै
ए टोल में जेबही त ने रामण चमनइ छै दश आदी लग बैसबही दस रंगग गप बुझबही
आइ कहाँ दन आइ कहाँ दन नोत जे एलै ताहिमे जे छय से एक आदमी छूटि गेलखिन ओ बड तमस आय छलखिन हँ
कहलखिन जे कि हमरा नोत नय देलक हुनकर माँ सेहो तमसा गेलखिन बाप रे बाप ब्र का गप भऽ गेले ओ सब तऽ कनि बेसीए हाई फाई बना दे गप के हाँ भोज के बाद अहाँ हमरा एना नोत न एले एना न एले घरे घरे आबि के नय कहलखिन एह पूरा एकदम
आ बगल वालला पोखरिन सुनलियै माछ मारने छलियइ
हँ एह आइ देलियै आइ अनलियै बंसी कीन क बंसी कीन कऽ रुपयामे देलक बंसी आ दस हाथ धागा कीन कऽ अनलो बैसलो जे तऽ बैसलो तेके बाद जे छै से अहाँके मोन भेल जेकि
आ भाईजी ओ अथीवला याद छउ आ भायजी अथीवला याद छउ ओ उएह पोखरिके अथी मड़पर जे कच भो गाछ छलय ब पे ब बाप रे बाप एतेक सुन्दर ओ आम
हँ तऽ माछवला सुनी ने माछवला की भेलै त अहाँके बैसल यै आ जखने दू बोर खेलके तेसर बोर में जे छय से अहाँ के घिचलिये क बंसी के छिपे टूट गेले हाथ से छूटि गेल हाथसँ छूटि गेल तकर बाद जे छय से तकर बाद तुरते जे छै से अहाँके एकटा पयर पानि मे देलियै तुरत छीप पकड़लहुं कि फसले छलै कि ऊपर घिचलो घिच लो तऽ तेकय बाद जे छै आहाँ क पकड़ा गैलय की निक स पकड़ेलू ऊपर खीचलऊ ऊपर जे खीचलो हं ऊपर खिचलो तकर बाद छीप त टूटि गेल रहे त की कहब लेकिन रहै गोटा के डेढ़ पौने दू किलो के एह मोन तऽ दंग दंग भऽ गेल जे अस्सी रुपैआ फसेलहुँ तऽ पान सौ ऊपर केलहुँ तकर बाद फेर जे छै से ओ छिप हँ छीप टुट गेलै छीप टुट गेलै तकर बाद फेर जत सँ टुटलै ओत सँ हटा क आ फेर जे छै से ओहिमे अहाँके छीप एड केलहुँ दो मतलब उएह छीप मे छै धागा कनि छोट क देले फेर पथलो फेर एकटा जीरा भेल लगभग अहाँ के दू सए ग्राम करीब कऽ तेके बाद फेर ओ जीरा के बाद जे छै से एकटा कबई भेल तेके बाद कनी काल बैसलहुँ फेर जे छै से नहि खाइत छलैय तऽ छोड़ि देलियै बंसी जे खाइत रहै छै तखन जे मारैमे एतना आनद अबै छै जय जय भए जाइ छै खाय मे ओते इंट्रेस्ट न अछि लेकिन
ताहक
हँ खााय में ओते इंटरेस्ट नहि रहे छै लेकिन लेकिन अहा के जे छै से बड सुंदर माछ रहे छै मारे में बड नीक लगे छै ह पाँंच साल पहिल जे मारय लगरिहे चौबीसटा मारने रहिए रहे डेढ़ डेढ़ किलो के माछ ओहि दिनसँ पहिले दिन मार लिये आई
ओहि बेरमे हमरा याद अछि ओहि बेर माँ ओ माछ बँटेने छलथि एतेक माछ भऽ गेलै छलनि
हँ तऽ ओहि दिन जे छै से ओहि दिन के बाद आइ पहिल बेर जे छै से हम माछ मारलहु ह नहि तऽ एहिसँ पहिले जे छै से तने होइते नहि छलै माछ
अच्छा तऽ वएह गाछ वलाा जे कहऽ लगलियै काँचभोग गाछ वला कतेक मीठ
हँ हँ त ओत छलियै नहर जे बनले नहर जे बनलै तकर बाद ओ की भेलै नहि भेलै ओ गाछे कटि गेलै आ नहैर ओते आबि क रुकि गेलै लेकिन अहाँके जे छै से गाछ के अन्त भ गेलै ओतहि सँ हँ गाछ के अन्त भ गेलै बहुत बेकार
क चोरा के लुक
आ आब आ ओ आम जे छै से सोसे भेटतो नहि न छै ओ आम जे छलैए पहिने छलै से बहुते नीक लेकिन आब ओ सौंसे भेटतो नहि छै
पापाके कहलियनि ने ओहि गाछमे कलम लगा दियै जे अपना कमसँ कम अपनो एकटा हैत ओ अथीके गाछ काँचभोगा गाछके
कलम लगेलासँ नहि होइ छै तऽ भेटबो ओकर गाछ ओहन भेटत तहन अहाँ कलम लगेबै गाछै न भेटत त की कलम लगेबै
अपन गाछी के बगल में जे गाछ छै से
आमक अथी के कहाँ छै ई काँचभोग गाछ कहाँ छै
अच्छा हँ पछिले बेर सुखा गेल छलै याद आयल
हँ काँचभोग गाछ जे छै से काँचभोग के कलम जे आम के कलम लगेबे वएह आम हेत तऽ काँचभोग के कलम लगबे ला काँचभोग के गाछ चाही
हँ तऽ ओ गाछ छलैय लेकिन सुखा गेलै हमरा याद आयल
हँ त ओकर जे छै से सभटा अथी रहै छै आ गुलाब खासन नहि रहै एक बेेर मौसा जी ओतय सँ ओहो गुलाब खास जे साँढ़ जे मारालके ढाही तऽ ओहो
हुनका हिठाम तऽ तोरा रंग बिरंगक के गाछ जे गाछ केतौ न भेटैय से हुनका ओठान पहुँच जाउ
एहि बेेर हुनको तऽ आम ताम नय फड़ल छनि
ए बिहार जाय लै ताहि में सभटा तऽ टुटि गेलनि
कटहर गाछ सब तऽ पूरा एकदम टूइट गेलनि जड़े सब पूरा ठारि पात सबटा कठहर फरल कते छलनि ह कनियेटा कनिय एकटा कटहर छलै ओहिमे आ से सबटा टूटि कऽ खसि पड़लै
हँ एहि बेेर जे गेल छलय सपाटू लए तऽ देखने छलिय बड्ड सब आम कटहर लीची जामुन सब चीज फड़ल छलय ई बिहार जे भेलै तऽ हुनका सबस ज्यादा दुःख भेलन ह
पीट देलकय बहुत दुख के बात
हँ सबटा गिर पड़लनि कटहर तऽ छय ने कनि मने तैयो छय ने एक दूटा नहि आब एते रहि कऽ टास्क एलउ हम तऽ दोसर ठमा छी
नहि बीजों एम्हर कहाँ एलै बीजो तऽ एखनके समयमे आब फोनेप सभ करा दै छय
हँ नइ तऽ पहिले लोक जाइ छै ल नय तऽ पहिले लोक जाइ छलै एक दोसर के ओतऽ
हँ से छलैया लेकिन बीझो पहिने तऽ घरे घरे उएह दुआरे तऽ झंझट भेलैया जे नोत जे छै से भार देलकै आ नोत नहि देलकै आब नोत जे छूटलै तऽ आब ओहि ल जे छय झगड़ा भऽ रहल छैै कि हमरा नहि नोत आयल तऽ हमरा नहि नोत आयल
तऽ आब के नौत मे की होइ छय तोरो कहबो तऽ पाप्पा के कहबो त भायइो के कहबो
हँ उएह भेलै ने हुनका जे नो देलनि तऽ आब हुनका बुझि गेलखिन आब हुनकर कनियाँ नहि बुझलखिन आ माँ नय बुझलखिन ताहि लए वएह अहाँके नाटक स्टार्ट कर हमरा कहाँ पता हय जे हुनका नोत एले
त काफी हद तक ठीक छै किय तऽ खेनाइ तऽ बनेतैनिय त ओकराऽ प
कनिया बनेतै या किछ बनेतै ओहिसँ थोेरी ने मतलब छै आब अहा के क के देलक न तबह ल के मेहं ल के रहे छय चढ़बैत बादमे ओहि में जे छै से अहाँके तखने फिरत बेरवार नहि फित से थोड़े ने छै एक आदमीके कहि देलक भऽ गेलै बुझि गेल आ अँगनामे जाकऽ सभके जरूरी छै कहलहुै
हं
सब बत नय हतै एक आदमी
कनिआँ पर एकटा गीतो याद अबय या
कोन गीत
सुनू सुन सुनू हे यय गाम बाली कनिया सुनने छी सुनने छी हँ ओ गीत सबके तऽ गपे अलग होइ छय
आ ओ जे छय कोना कादो लागल शौ सिल्क के साड़ी में कनिया बैगन तोरो गेलिये किया बाड़ी में
आ ई वला गीत छै पछबा बहैया
मच्छर कटइया रतियओ कऽ नीन्द नहि होइया बियाह नहि भेले लेकिन कनि आ मो नहि पड़ैय
तऽ की कहे छै मच्छर जे कटे छय अगर हम खिड़की क निकाल ले खोल द छियइ तऽ मच्छर बाप रे बा आ तह तह ठेका दै छय
हमरा तऽ बिना मसहरीके सुतलो नय होइए आओर मच्छर कटै छै से बर्दश्त होइए लेकिन मच्छर जो कानमे आबि कऽ गीत गबैत छै एह ओहि में तऽ भऽ गेल कल्याणे भऽ जायत हमरा उ है नहि बर्दाश्तए जे कानमे आबि कऽ जे गीत गबै छै से
हम नबका मच्छरदानी मगेलहुँं ओएलै
ओ अथी वलला स्टैंड वलला
हँ मच्छरदानी अपन मंगेलहुँ ओकर फायदा ई अइ जे हम जेना पहिले लोक सुते छलै गर्मी मास मे या छओ टायर पर जे सुतियै सबगोटे
हँ तऽ ओहिमे की छै तऽ ओहिमे अहाँके चेन खोलि दौ घुरि जाउ किया तऽ बिछनो तऽ ओहिमे कये रहै छै तऽ कोनो तरहके दिक्कत नहि भेल आ ओकरा लगा दियौ अन्दर से
आ सबसँ बड़का फायदा ई होइ छै पहिलेके लोक रस्सी बान्हू तऽ डण्टा ताकू आइ मे कि अछि हमरा किछ कर के जरत मोन भेल बाहर मे सुतेके तुरंन्त हँ आधुनिक युग के इहो तऽ एकटा अथी छै
हमसब तऽ
हमसभ तऽ टैंक देलियै एक बेर मच्छरदानी पाँच दिनमे जे छै से ओकरा एक बेर खोलिकऽ झाड़ि दे छियै एतेक फुरसते नहि रहैए जेकि अहाँके सभ दिनके करब आ सभ दिनक हटैब से
नहि हमरा तऽ हटबय पड़या नहि तऽ हमर घरे अनाहर भ जइया
नहि हम तऽ अहाँके बान्हि देने छियै आ गर्दा नहि जे ताहि दुआरे ओकरा जे छै से एकटा चददेर के सेहो ओहि कासँ बान्हि देने छै घरदा छै एकदम सेफ रहै छै एकदम चारले बिछाओ सब दिन रहै छै लेकिन मसहरीमे कै दऽ कऽ मच्छर ढुकि जाइत छै भगवान जानैत भरि राति जे छै से बाप रे बाह हालत खराब भए जाइ छै सुतल नहि होइ छै भहोश कटैत रहै छै कि मच्छर कटैत रहै छै आ ओहिमे ओ गर्मी आते मे लाइन कटे छै एह एह
हँ लाइट तऽ एखन ठीके बड कटैत छै नींन्द नहि होइ छै नींन्द नहि होइ छै राति कऽ बड लाइट कटे छै
हँ से
खैर खैर छोड़ लाइट कटै छै तऽ फेर अबियो तऽ जाइ छै
कनि एक रती मेघ एलै बिहहारड़ि एलै तुरन्त जे छै से लाइन काटि देलक आ कनि फेर भेले अहाँ के कि तऽ ओकरा ई नहि बुझै छै कि भऽ गेलै उबेर भऽ गेलै आब नहि पानि तानि हेतै बढ़िआँ समय साफ कऽ देलकै तऽ लाइन नहि दै छै की तऽ तैंतीस हजार खराब भऽ गेल बड्ड व्यवस्था छै सभटा
की करबी अपना हाथमे नहि छै किछ पहिल करै छैले हाल फिलहालमे तऽ एहन स्थिति भऽ गेल छलै जे गपो नहि हुए ककरोसँ परीक्षा सब नजदीक आबि गेल छलै
टे पूरा बन्द कऽ देने रहै ककरो किछ नहि सबटा नेट सब फोन अबै छलै आ कटि जाइ छलै अपने मुनहे
हँ
आ ओम्हरसँ बाजि रहल छथि एक आदमी एम्हरसँ आवाज नहि अबै छै किछ कतहु नहि
हँ
ओ व्यवस्था रहै छनि सभके अपन अपन सीस्ट बचकीके आई फोन केलियनि बुझलिहि ब हुनका आइ फोन कयलियन पण्डीजी के
हँ
यौ पण्डीजी तऽ हम तऽ नोत दै लए फोन कने रहि हन
हँ
कहलिये यौ पंडी जी त हा के बजे छीे हम कहली नय चिन्हलौ तऽ नहि हम कहलिए पूजा करेबाके छै एकटा तऽ कहिया हम कहलिए काल्हि तऽ काल्हि नहि भऽ सकत हम कहलिए किए नहि भऽ सकतै ई कोन गप भेलै एना थोड़े मना कैल जाइत छै तऽ हमरा फुर्सत नहि हेतै एकर कोन मतलब भेलैै हम कहलिये से सब नहि हैत पूजा करबैय परत सब दिन आहाँ स करेलू आहाँ बाजी कय रहत छिये त हम कहलिए कुर्मी टोल स बैजय छियै तऽ नहि नहि एना नहि हैत से काल्हि हम कहल किैए कि देखियौ दक्षिणा हम ककरोसँ करेबै तऽ पाँच सए एक टाका देबे करबै अहुूँके दैते छी तऽ हमरा कहिय देलहुँ हम कहलिय एहि बेर देब
तऽ काल्हि करेबै ने हम कहनि हँ तऽ कए बजे अथिी भोरका टाइममे कहबै कए बजे तऽ दस बजे करीमे हम कहलिए छै कि दस बजे फुरसत नहि होय छै अहाँकेँ कए बजे फुरसत त हम कहलियै पसै आ देखि लेलियै तऽ तुरते टाइम भेट गेलै एतहि कालमे किया नहि भेटै छलैय